यौ कहियौ।
की हाल -चाल यौ
ठीक छैय।
हेलो
हँ यौ कहियौ न।
ठीक या?
ठीक यऽ एक नम्बर।
यौ आयुषस सँ गप नै केलियै आयुष अहाँँ से गप करत।
तखन अहाँ काइट कियए देलियै रहए यौ?
अहि केैट देलियै हम किये काटबै।
हम नै काटली साला सबटा के हमरे बेर में काम तम आइब जाय छै सब। सब सँ हम बात करै छियै छ मिनट सँ पहिनेैहे कैट जाय छै सबके फोन।
तोहर तीन मिनट तऽ पहिलेथी भेल रहौ। पहिले तू तीन बेर कॉल केलि रहि होय हम।
ई की
हलो
हँ हेलो बोलबम
बोलबम कहियौ और सब?
ठीक या।
तब की सब भअ रहल यऽ?
किछो नै बोलबम से कहिया एयबै?
जहिए आहाँ बजेबै तहिए आइब जेएब।
पेरा सब लए के अबैय कि नै?
स्कैनर भेजलौ हेँ ग्रुप मे पैसा मारू आ पेरा खाऊ।
अय
हैय की अंशु भाईजी के भेज देलौ स्कैनर ओ स्कैनर पर स्कैन करब।
आ जएटा चाही बीस टका के दरसँ आहाँ भेजने चलब।
आहाँ अपन टका पैसा से नै लगेबै की?
मरदै अपने एलौ है सूध बीआ पैसा पर उठा कऽ।
अच्छा लए लेबै एक किलो।
तऽ पैसा भे मारू स्कैनर पर।
कए टका किलो?
किलो आरे मिलै छै ई समय मे। पीस मिलै छै बीस टका पीस।
कहूँ भेलेै या बोलबम मे किलो नै मिलते।
तो मिले ए तै कएट किलो मिले छै अहाँ हमरा छियै।
हाँ।
अहाँके नै पता मिलै छै।
आहाँ
जेकरा किलो मिलै छै ओय से पाँंच टका दस टका बढ़ले हेते की घटल हेते।
आब उ पुछलियए नै?
होएत नै यौ।
कतबा दिन, कतबा देर मे पहुँचबै।
एने यै यौ पहुँच जेबै पच स
हां।
हां हम सब देखैत सुनैत नै जाए छियै।
के-के गेलिए? के-के गेलियै?
के रहत दुनू भैया रीये छी।
दूनू भैयारिये?
हाॅं दुनू भैयारिये अयलो हें।
रे ई कुन स्कैनर भेजतो से एकरा कहली नै?
कहियौ? मरबे कहिया।
पैसा भेज दीहे रे।
हेलो।
कै लेतो से कैह दही, एकरा लै एक किलो पैरा लाए लीहा।
एकरा कहलियै तऽ नै स्कैनर किया बेेजतै स्केैनर तोरा पर छै ओय पर हां बीस टाका दर से पेड़ाके दाम जै टाका भेजतै तए टाका तै पीस लए लेबै।
लै लेथिए किलो लैन लेबै एक किलो।
तै पैसा भेजतै तऽ लए लेबै। कै टका हजार टका किलो छै?
शंभु पेरा भण्डार।
एक किलो लए लेबै हजार टका भैजते तब नै लए लेबै एक किलो।
आय दुकान नै खाए जैनाए छै।
ओकरा से बात कराएब।
ककरा से? दोकान बला से? नय यौ। नै यौ अहां लै नै लैब अहां। तैय जे उचित दाम पड़े ल लेए नैय।
ह
अहाँ लिस्ट बनबू, पैसा भेजू। सब समान आबि जाइत।
नय यौ लिस्ट वला समान सब नहि लेबै।
की बुझलियै।
जे अहाॅं बुझै रहियै।
पैसा पर तऽ सब खेल छैय।
वएह गप नैय छैय, अहाॅं के पैसा आइ दिक्कत छैय। लेएलेब पेड़ा-तेड़ा।
तऽ एक एक किलो पेड़ा लेब, बेसनके लड्डू कते लेब।
एक किलो। एक किलो बेसन के लड्डू लए लेब, एक किलो पेड़ा लए लेब आ एक किलो सोम पापड़ी लए लेब।
एक-एक किलो दुनू लए लेब।
तीनो नैय भए गेलै।
एक किलो दुनू लए लेब।
हां।
हम पहुचब पच्चीस क पच्चीस नैय त छब्बीस के।
एक किलो पेड़ा, एक किलो लड्डू।
पचीस के अहाॅं बबाधाम पहुँचबै।
बबा धाम पहुँचबै।
की बाजै छियै यै।
बबाधाम पहुँचे बबाधाम। पच्चीस मे अहाॅं बाबाधाम पहुंच।
एक-एक किलो तिनु।
बबाधाम पहुँचबै पच्चीस कऽ अहाँ।
तऽ तीनू जे लए लेब तऽ तहान। मैन मेनके चलु नहियो किछ तऽ लड्डू पाँच सो टका भेल। लैय भेलल नहि यौ। अ हलो। आ कथी। किछ